अ भाभी, ॿुधायो मज़े में?
मज़े में। तव्हां ॿुधायो?
हां, रिंग आई तव्हां वटि? आवाज़ त रिंग त आयो ई कान? डायरेक्ट ई तव्हां खणी छॾियो। आई हुयोविंग हां, मूंखे ॿुधणु, हां, मूंखे ॿुधणु घटि आई। एक्चुली में छा, नेटवर्क इशू हूंदो। ॿियो, तव्हां सभ ठीक आहियो? सभ ठीक,
बढड़िया-बढड़िया सभ बढड़ि आहे।
टाइम ॾिठो आहे तव्हां? टाइम स्टार्ट कयव?
हां-हां, ॾिसो। उ पाण ई कटजी वेंदी आहे। हां, पाण ई कटजी। कटजी वादी आहे। जड़ी टम पो थी आहे। करणो ख़ु न कुछ न पवंदो आहे। हां,
ॿियो ॿुधायो, तव्हांजा ॿार छा पिया कनि? कहिड़ी पढ़ाई पिया कनि?
मुंहिंजी वॾी गुड़िया डह पास केयो, नंढी गुड़िया अण चई में आहे।
छह में अच्छा-अच्छा, हम्म चोथे क्लास अच्छा-अच्छा, चङो फर्कु अथव बारनि में? ह न?
हां, सत साल जो आहे।
हां, सत साल, मुंहिंजे बारे में सत साल, मुंहिंज बबू ऐं मुंहिंजी गुड़िया सतनि सालनि जो फ़र्क़ आहे। अयोध्या शहर सुठो आहे?
ॾाढो बढ़िया शहर आहे। अयोध्या त राम जी नगरी आहे। खोड़-खोड़,
अच्छा सिंधी आहिन ऐॾा, अच्छा। वेंदा आहियो राम हिते, वेंदा आहियो राम मंदिर में वेंदा आहियो।
हां-हां, खोड़ा बार वया आहियूं, और जॾहिं बि कोई ईंदो आहे। असां उनखे दर्शन भी कराईंदा आहियूं।
हा, इहो आ न छा चइबो आ, जॾहिं रामलला रामलला जी स्थापना थी हुई तॾिं। टीवीअ में जाम आयो हुयो हा न।
हा -हा, वॾो टास्क हुयो न।
वॾो -वॾो जाम भई ख़तरनाक, हा न। जाम मौज लॻी पई सब सॼो टीवी ते लाइव ई ॾिठोसे सॼो। अच्छा त कान थियो आ, रश ॾाढी आ न हुते रश ॾाढी आ न।
हा उहो त कोई न कोई अचे तो वञे तो अचे तो वञे तो। जाम भीड़ आहे, चाहे हेॾि गर्मी, ऊन्हारो हुजे, चाहे सियारो हुजे।
हिन मंदिर जे करे वधीक ईंदा हूंदा न मंदिर जे करे हर कोई राम
हा -हा मंदिर जे करे त पूरो मंदिर जे करे पूरो ई मटी वयो आ पूरो अयोध्या। जीअं हुयो पहिरियों बिल्कुल अयोध्या ई न पूरी सिटी ई मटिंजी वई आ हर तरफ़, कुछ न कुछ ठहे ई ठहेतो, ठहे ई ठहेतो।
हा ऐं उ अच वञ जेके हेॾा टूरिस्ट ईंदा माणुनि जी होटलूं खपन धर्मशालूं गेस्ट टा्उजर हेॾा, टूरिस्ट माणु ईंदा उन्हनि खे सभ खपे न। सही -सही, पढ़ाई वढ़ायूं सुठियूं तव तव्हांजे हिते तव्हांजे हिते पढ़ायूं सुठियूं तव?
हा पढ़ाई सुठी थींदी आ हिते। ॿार बढ़िया पढ़ी रहिया आहिनि, हा।
हा ॿार इंग्लिश मिडियम, हिंदी मिडियम, सिंधी,
न -न हिते इंग्लिश मिडियम बढ़िया हलंदाइन। स्कूल हिंदी मीडियम हिक ॿ स्कूल इन।
हूं- टूयूशन वेंदा हूंदा न?
नंढी वेंदी आ, वॾी त पाण ई पढदी आ, नंढी भी कॾिं कॾी वेंदी आ त पढ़ी वठदी आ पापा मम्मी में,
हा, सही ॻाल्ह आ, हा। मुहिंजी गुड़िया बि हाणे सी ए में करे पई फाइनल, हाणे थी वियो तस। हाणे एग्ज़ाम ॾई आई आ, हुं
और वो? पुट्र,
बबू उन बि आणे, हुन बि इंजीनियरिंग कई आई नी हाणे, उहो इंजीनियरिंग कई हाणे इहो सूरत में अॼु त मेडिकल स् टोर हो, चार साल दुबई होयो हुते रही आयो, हाणे अची वयो, हाणे इंडिया अची वियो, हा चार साल पढियो हुते पर सही हुयस कम ठीक ठाक हुयुस, नौकिरी अस ठीक ठाक हस जाम सुठी भी न जाम घटि मीडियम मीडियम हुअस। त हाणे वरी चए तो हाणे कब तक वई, करे -करे केसिताईं हिते रहंदासीं, ॿाहिर भईया हाणे इंडिया में सूरत में मुहिंजो ॾेर रहंदो आ नंढो चाचे वट ही रहंदो आ। उते ई पो सीखे करे सभ, माना मेडिकल स्टोर जो कम हाणे खोलींदो हाणे ॿिन टि्न ॾींहंनि में।
हा ॿाहिर रही भी माणु थकी पए तो, चाहे पाहिंजो घर जाथे आहे त माणु उते ई रहन
हा, हा इंडिया द बेस्ट। टा वरी भी इंडिया सुठी आ, केॾो भी ॿाहिर रहो, तव्हांजो हसबैंड छा कंदा आहिन?
गवर्नमेंट सर्विस तन टीचर आहिन।
अच्छा वैेरी गुड सही आ, हा गवर्मेंट में त पाण जाम मजा आहिन न गवनर्मेन्ट में जाम मज़ा आहिन।
ठीक आ, सभु जगह मिलता है।
ग हा महिनत भाभी टेंशन त कान्हे, ठही ठुकी सैलरी त मिले थी, धंधनि में टेंशन केॾा आहिन धंदनि में भाई अॼु ग्राहक आयो न आयो उहोई ॾिसु स्टाॅक एॾो रख, भाभी एॾो स्टाॅक रेडीमेड रख स्टाॅक।
न रेडीमेड त हाणे नथो हले पियो हाणे हलदो त इहो ई हलदो रोटी पाणी जो कमु, रेडीमेड वारो त ज़मानो ई वियो हली छोकी रेडीमेड हाणे सस्तो ऑनलाइन सस् ता मिलनि ता, त उहो त कमु हाणे नथो हले पियो।
हेॾो स्टृएस, हेॾी वैरायटी रख हेॾी वैरायटी हेॾो लखन जा लख इन्वेस्ट कर हुन खां पो कस्टम ग्राहक ईंदो की अञा अञा ॿी वैरायटी ॾेखार, अञा हीअं कर अञा हीअं
न-न कपड़नि जो त कोई हो ई कान्हे हाणे हले तो पयो रोटी वारो कमु।
सीधो सामान, किरयाने जो दुकान।
हा बसि उहो ई कोरोना टाइम में बि उहो ई हले पियो। हिन समय बि हाणे उहोई हले तो बाक़ी सभु नंढा, मुंडा कम जेका सुई धागनि वारा उहे बि हली वेंदा आहिन। बाक़ी हाणे सच ॿुधायां त कपिड़नि जे जेके रेडीमेट सिंधी माण्हूं करेन ता
हं हं
हाणे घटि मथे हले थो।
हा घट।
त मटिणो पयंदो या त या त जुड़ियल हुंजे माण्हूं, ऑनलाइन वर्कनि सां त, ऑनलाइन ॾई ॾई करे पांजो दुकान हलाए, भाई अची कोई दुकान ते वठे त इहो कमु त माण्हूं घरउं में बि करे सघे तो।
सार दुक ग्र
त माण्हूं पगड़ी, वगड़ी छालाए हट जी ॾे वेही करे।
हा, बिल्कुलु बिल्कुलु।
त घर मां करे सघे थो चाहे रोटी वारो कमु अगरि जोमैटो वग़ैरह सां जुड़ी करे, जेका अॼुकल्ह कंपनी हली आ, त रोटी वारा कम बि घराऊं बि
तां वटि अथव, इहे रोटीअ वारा कम अथव?
जुमेटो वैटो सां जुड़ी करे माण्हूं करे सघे थो ॿुधायांव थी पई बस। असांखे आहे दुकानु लेकिन पापा वेंदा आहिन ऐं हेर गवर्मेंट सर्विस अथनि। मां ट्रांसलेशन जो कमु कयो, स्कूल पढ़ाया, प्रिंसिपल ठहियमि युनिवर्स टी पढ़ायो। खोड़ कम कया मां पांजी पंहिंजी ज़िंदगी में।
यूनिवर्सिटी जो कमु कयोव?
हा, यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक टीचर हुयसि हुते।
पो छ छो छॾे आयव?
हुते गैस्ट फैकल्टी में हुयमि त वरी ॿीहां जीअं वधाईंदा आहिन न छह महीने, नाए महीने बाद त मतिलबु साल बाद त उते वरी कान वधायनि, वरी वधाईंदा त वरी वेंदमि भले। प्रिंसिपल हां प्रिंसिप प्रपल बि ठयसि त पर प्रिंसिपल बि साल भर कयो हुते बि। ॿिया बि पढ़ायो ख़ूब स्कूलनि में पढ़ायो जेतिरा ॿ हिते स्कूल आहिनि। काथे हिंदी, काथे इंग्लिश, काथे म्यूज़िक काथे पो आर्ट, कॾहिं डांस।
मांखे म्यूज़िक ईंदी आ।
मांजो म्यूज़िक में एम ए थियल आ। म्यूज़िक में, हिंदी में, सिंधी में, मास कम्युनिकेशन में।
अच्छा! तव्हां किथ, काथां जा आयो तव्हां?
मा हिते जी अयोध्या जी आहियां इत ई हा पंजनि सब्जेक्ट में मुंहिंजो मास्टर आहे ऐं ट्रीई विधा में प्रभाकर आहे कथक बि आहे सब कुछ आहे आर्ट में बि आर्ट बि आहे बॉम्बे आर्ट। एन टी टी आ ह, घर न वेंदी आहियां मां त कोई न कोई कम कंदी रहंदी आहि ट्रांसलेशन जो कम कयो हिन खां पो
ट्रांसलेशन में छा हूंदो तव भाभी छा कंदा आहियूं ट्रांस्लेशन में?
ट्रांस्लेशन में इहो, ई इंग्लिश टु सिंधी, इंग्लिश टु हिंदी।
ट्रांस इंग्लिश टू हा इहे सब ट्रांसलेशन इहो मां करे आयसि। हाणे, मा दिलली में करे आयस साल भर।
त दिल्लीअ कीअं ए स्पेसियली इन लाइ ही विया हुयुव?
हा स्पेशल मां कम लाइ वयमि पो वरी गुड़िया नंढी हुई न रोई पई त वापसि हली आयमि।
उत दिल्ली में ईहे कम आहिनि मतलब ईअएं?
दिल्ली में त चंॻा कम आहिनि माण्हू वञी करे, करे लेकिन वञे त कयु पहले घर छॾण मज़ाक थोडी न आहे। हम्म त बस तॾहिं बि वयमि मां साल भर सब कयो।
अच्छा सुठो था कयो भाई हेॾो हेॾो सि खियल आहियो, ऐॾा कोर्स थियल तव।
और हिते बि मां म्यूज़िक पढ़ाईंदी रहंदी आहियां वॾे स्कूलनि में जाम सोशल वर्क कंदा आहियूं आर एस एस जी मैबर आहियां मां त खोड कम कनी आया, पांजा।
हा न सुठो आ, बाबा कॾ घर छा थो करे माण्हू सॼो ॾिहं कुछ न कुछ कंदो रहे त सही आ न।
न-न जुड़्यल रहे न सामाजिक कम में सिंधी समाज में सिंधी पढ़ाईंदा आहियूं ख़ूब सारा कम कंदा आहियूं मतलब असां सिंधी ट्रांस्लेशन कयो आ त सिंधी कीअं न ईंदी, अरेबिक हाणे नथा पढ़न न कुछ। हाणे पढ़नि त इहा देवनागरी ज्यादा ता न।
अच्छा अच्छा, अॼुकल्ह अॼुकल्ह वरी अॼुकल्ह पी एच डी जाम अरेबिक जो वधीक आ न कम अॼुकल्ह अरेबिक जो चवनि ता। स्कोप सुठो आ भाई। छोकी हाणे सफ़ा गुम थी वई आ न अरेबिक लेंंग्वेज त चवनि था हाणे भाई वापसि इन जो
कंदासीं, कंदासीं उहो बि उहो बि ईंदी आ लेकिन वरी प्रैक्ट क़िस्त न हूंदी आ त
मां हाणे भाभी, चा मां अगर तहांखे इंट्रेस्ट हुजे, मां हिक ॿिन ॾींहंन में चालू कंदम। ऑनलाइन, ज़ूम मीटिंग ते, सिंधी अरेबिक सेखारण एक्चुली मां उल्हासगर जी आयां, मुंजी सिधी सुठी आ। त न, मां अरेबिक, हा मुंजी मम्मीअ जी ॿयो हेॾां पढाई वड़ाई टी, बैक, बी काम, सॼो उते सी, एच, एम कॉलेज में थियल सभ। उतां जी आम, हा त सोचां पई कंहिं चयो ॿिन ट्रिन ॼणन से सिखां, सिखां त ऑनलाइन चालू कंदम ज़ूम मीटिंग ते। ट्रे सौ रुपया फीस आ, ह हफ़्ते हफ़् चार ॾींहं, सोचां पई, स्टार्ट कंदम हिक ॿिन ॾींहन में, हुजेव इंट्रस्ट त भले ॿुधाइजो, भई त, हा हा, इछा त आहे।
अछा, सुठो आ, उल्हास उल्हासनगर में आयो, उल्हासनगर में त सिंधी टीम हलदी रहिंदी आ डांस जी, आया हुया हेॾे, अयोध्या।
हूं हूं हूं
ॿयो, तहांजी टीम आई ही न।
हा हा हा हा
छा, नालो तन हुनजो?
जाम एन, हाणे जाम टीम्स एन, बाबूलाल हेॾो वॾो हेॾो वधी व्यो आ न हाणे, सभ पंहिंजो पंहिंजो टीम में, पंहिंजो पहिंजो ग्रुप आ, तहां वठो हिते अलाय केड़ी आई हुई, इहा कहांणी, हा, जूली जूली बैंड हा जूली बैंड हा।
उहा, आई हुई हिते, असां गॾजासे ॼाणे मुखे।
हा हा
थीम ऊहा, उन उनजी पूरी टीम ॼाणे।
हा हा हा
हा, सम्झे करे, हा न।
हूं हूं, हा बराबर आ, सही आ, सुठो आ, सभ मजे मज़े में, हा सोचां पई यार कुछ कयूं तहिंखा ईहो घर वेठे चालू करे छॾां थोरी घणी सिधी सिंधी हिते इक्चुली केक्ट्री में सिंधी कानहूं एॾा माण्हूं, पर ॿाहिर जे शहरन में जयपुर जा, ताजमल मां हू तबियत ठीक आ हाणे, ॾिसां हिक ॿिन ॾींहन में ट्राय कयां ती, चालू कंदम हांणे। इंट्रस्ट हुजेव त ॿुधाइजो, या तहांजे फ्रेंंड सर्किल में बि कंहिंखे भले ॿुधाइजो भले।
हा हा ठीक आ हलो, टाइम थी रहयो आहे, हा हा
ओके ओके, जय झूलेलाल! हा
हा हा, मां तहां खे कयांव ती हाणे।
हा हा, ठीक आ, ठीक आ, ओके ओके।